नमस्कार मित्र
नमस्कार
कोना छी
हम तऽ ठीके छी अ अहाँ अपन सुनाउ
आ हमहुँ ठीक छी आइ गामक वरषिक मेला गेलियो मेला एतेक सुन्दर सजल छल जे चारू कात रोशनी लोक सब भीड़ दुकान आ बच्चा सब खुशी देखियए मन बहुत प्रसन्न भैे गेल में सोचलहु अहाँके फोन के पूरा बात सुनाबै
हँ वाह ई तो बहुत खुश के बात अछि गामा के मेला हम हमरो संस्कृति आओ परम्पराके महत्वपूर्ण हिस्सा छी बताउ अय मेला मे की की देखबा लेल भेटल
मेलाक के मुख्य द्वार बहुत सुन्दर ढंग से सजाओल गेल छल रंग बिरंगक झण्डा फूलक सजावट आ स्वागत बोर्ड दोसर से लोक सबमे आकर्षित कर रहल छल
अं ई सुनिकेतऽ लागैत अछि जे एहि बेर मेलाक के तैयारी बहुत नीक भेल अछि जखन मिल नीक से सजल रहैत अछि त लोकसब उत्सव उत्साह से अपने बढ़ि जाइत छै
हँ भीतर प्रवेश करते चारू कात अलग अलग दुकान देखबा लेल बैठल कतहु मिठाइ के दुकान छल कतहु खिलौना तऽ कतहु घर में उपयोग होमेय वाला सामानक दुकान लागल छल हेलो गामक मेला मे छोट से लैके पेघ लोको दरी सभक लेल किछु ने किछु जरूरत रहैत अछि एहि कारने पूरा परिवार एक संगमेला घुमय जायत अछि हेलो हेलो